लगै छियै के
हँ खूब खुश रहू कनीआ की हाल चाल अछि
हँ हमे तऽ नीक छियै जेना हमे कहलहुँ कि दीदी जहियास से गेल छथिन एको बार फोन उन नहि केलथिन तोहि सोचलहुं क तनी कहाँ से हाल खबर लेलो
नहि नहि बौआ एहन बात नहि छै जानै छियै ओम्हर से जो हम एयलहुं हँ तऽ चहाल चाल से सब नीके छै लेकिन देखियौ ने जे हमर धन रोपनी छै से अभी लेल नहि होल छै तनिके मनिके होल छै आ देख देखियौ ने एकटा के तऽ बजेलहु ह लेकिन जन बनेता भेटबे नहि करै छै आब की करू अ ओ जे आहाँ ठाम नहि गेल रहौ हमँ
हँ हँ दीदी हमरा आर हमे हमरा आर
हँ ह पूजामे हँ से से जाने छियै बौआ ओहे टाइम मे छेल भेल छलैया बरसात आ बुझियौ कि ओहि टाइम मे एहन सुन्दर बसात भेल छलैए कि तुरन्तमे रोपनी पूरा भए जाइ छैल भए जाइ तऽ लेकिन जानै छियै की भेल ओई टाइम त हम नहि रहौं आ न मालिके छलखिन अहूँ के पीसा जी एते छलथिन आ से जानै छियै आब ओहन बारिशे नहि होइ छै आब कनिक मनिक बारिश होइछै तऽ ओकरे मे धन रोपनी होई छै आ जनवन जे रह छै से आइ काल्ह तऽ ओकर भावे बढ़ल अछि
हँ सही केहलहु हँ जेना ओ पाईयो भेटात अहाँ के तऽ ओहो आबे में बड नखरा छै
हँ आ आ देखियौ स बौआ आब की होइ छै ने कि सभटा काज तऽ मशीन से होबे करै छै कटनी स्‌ आ देखियौ धान के कुटाई पिसाई सब तऽ हो जाई छै लेकिन ई जे रोपनी छै ओ अहाँके जने पर अहाँ आश्रित छी
सही कहलहु जेना ओ आर के तो हाथे से ने करे पड़े छै ओकरा खातिर तो अहाँके जन चाही
चाहबे करि आ से जानबे करै छी। आ जे बौआ बुलाबै छीयै ओकरा आबै छै देखियौ नीक आदमी छै एहन हम नहि कऽ सकै छी के नीक आदमी न छै तऽ बड्ड काजुक अहाँके एके घंटामे पूरा जोतके रख दै छै, ई छै ओकरामे लेकिन देखियौ ओकरा कनिक टाइमेके कमी भेटै छै जे काजुक आदमी रहे छै ओकरा सब गामके आदमी खोजे छै।
खोजै छथिन, हँ सही कहलहुँ बौआ।
की हमर काज जल्दी हैत हमर? ी हो ओक सभटा आदमी पकड़ि-पकड़ि के ले जाइत छै, से हम बजबै बजाबे करै बजबे करै छी लेकिन की कहू ओ अएबे नहि करैया, कहै छै की दीदी आइ आ जायब कल आ जायब परसो आ जायब आ देखियौ अएबे नहि करै छै कोना हम ओकरा बुलेैतियै? तऽ आइ गेल छथिन अहाँके पिसाजी ओकरा कहलखिन कि हम पकड़ के लाय छियै काल्हि रातिमे कनिक बेसीके बारिश भेल छै
अच्छा अच्छा तऽ नीक से भऽ जायत जेना रोपनी करैके छै से?
खेतमे अभी बौआ पानि भरल छै आइ जे हेतै जाइत से बुझियौ कि सभटा काज निपटि
हँ तऽ तऽ खूब नीक से प जे अहाँके रोपनी भऽ जायत पीसी
अ पहिल काम छै ने बौआ, देखियौ एहि से तऽ सब अ आगूके काम हैत कि अभी जे हेतै ई उ धन रोपिनी नीकसँ तखन आगे के ने फसल हम सब देखबै की केहन होइत छै नहि होइ छै?
हँ, सही कहलहुँ। तऽ आज पिसाजी जयथिन ने हुनका के बजाबैके
जैथिन कतऽ? हँ गेल छथिन ओतऽ कहलखिन कि आइ हम पकड़िके लाबै छी पाँचे बजे भोरसे जन खोजे छथिन ई सबटा काज भी जे हँ पाचे बजे भोर से देखियौ ई सब जन जे रहै छै से सब गामके आदमी उठाके ले जाय छै बौआ कियकि सब जाइ जानै छियै सबटा बाहर चल गेल छै सब खेत पथार हँ पंजाब जाइ छै कतौ जाइ छै ओतय खेतीके पाइ नीक भेटैत छै।
हँ, हँ। आ गाँंव घरमे तनिक हँ कनिक कमे भेटै छै।
हँ से से कोइ नहि रहैत छै आब दू-चारि टा आदमी भेटै छै ओकरे से अहाँके काज लेबे के छै।
तब तऽ दीदी जे जन-बन अयथिन रोपनी खातिर तऽ ओएह सबके फिर सबके भोजन-पानीके भी व्यवस्था अहाँके करैके
हँ हँ बौआ से तऽ कररैके पड़ै छै हँ एतय एतय पाइ देबै से काज नहि चलै छै अहाँ सभके के शहरमे तो ठीक छै अहांँ पाइ दे देै छियै बीस पचास टका दे देलह तऽ उ सब खा लेत बाहर मे या अपनो लऽकऽ खा लेत, हॅं, हॅं हँ या अपनो टिफिन ले आबै छै आ एतय से नहि छै अहाँकेँ जतेक दिन अहाँके लऽगमे ओ काज करत अहाँके भोजन देबैइए पड़त। भोजन दै छी दू टाइमके चाय दै छी। तखन ओसभ काज करै छै
बताउ तऽ
आ उ सभके भोजनो रहै छै जेहन काज करै छै बौआ तेहने भोजनो रहै छै बुझलहु कम सम मे काज नहि करै छै से अभी कनीक हं ओहे सबमे बिजी रहौ बौआ से से नहि कॉल केलियौ
वहीं हमे कहलहुँ कि दीदी जहिया से गेल छथिन तहिया से एको बार बेर उनखा के लागल ने कि तनि कनिया से बात कर लियल जाय अहाँ एतना एतै बिजी भऽ गेलथिन
आ नहि बौआ जानबे करै छियै आ देखियौ घर दुआर जे बन्द रहैत छै ने तऽ जे आबै छियै कतहु से से जानै छियै घरमे एतेक काज बढ़ल रहैत छै कि किछु कहल नहि जा सकैत छै देखियौ कतहुसँ आउ तऽ कपड़ा धोउ अ आ देखियो दूटा घर तो पक्का छै एकटा घर जे छै माटी के छै से ओकरा मे जानै छिय लागे छै कि एकदम सफेदी जेकां चित जकां बरसात छै ऐ ने तऽ अजीबे रंग हँ अजीबे रंग के ओकरा मे महको आबै छै
हँ हँ तऽ फिर ओकरा आर के निपे के पड़त
हँ हँ नि अं तब आ जाने छियै उ भगवती के रूम छै त ओकरा मे कोनो दोसरो के नहि ने घुसा सकै
ना ना ओ तऽ अहाँ अपन हाथ से करब जे करब
हँ तऽ से से बौआ जानै छियै ओकरे मे दू दिन तो खतम भए गेल एक दिन पूरा घर दोनू पोछलु सबटा काज कयलुं आ देखियौ सफरो के थकावट छल तऽ एकटा छथिन बगले के दियाद लागे छथिन हमर पैघ दियादनी छथिन
अच्छा अच्छा
से सभटा खाना पीना बना के रखले छलथिन तऽ दिन मे तऽ ओहि खाना पीना खएलहुँ घरमे अयलहुँ तऽ पहिले धो धाके पोछ पाछके नहा नहेलौं धोयेलौं तऽ ओ खाना हम ओकरा पठा देलखिन फऽ खयलहुँ पीलहुँ आ फिर बौआ सुति गेल ओ दू घण्टा आ तखन फिर जे उठलहुँ तखन फिर अपन काजमे लग गेलहुं प कपड़ा सब नि हँ
कहूं से आबे के बाद त और काज जे छै ओ घर क से राक्षस नियन मुंह फाड़ के बैठल रहे छै दू दिन दू दिना तीन दिना लग जाइ छै दीदी सबके समेटा उमेटा करै मे
तब होबे करै छै से से न बौआ आ तब फिर देखियौ कि आब धन रोपनीे वाला जे कहानी छै आब खेतो मे देखियौ कि सोचै छीयै कि धन रोपनो के साथ कनि ज्वार उआर भी बो दिअ कि कनिक ओहो सब हो जाय तऽ नीक रहत ने हँ
की बात छै
हँ तऽ वही पिसाजी कहै छलथिन कि ई बेर कनिक सब्जियो साग कनीक बोआ देबै आ इहो सबके रोपनी सब करबा देबै
देखू ने पीसी हँ आ दीदी जेना सागो सब्जी तऽ बरसात मे कतऽ महंगा भए जायत बजार उजार म
उहे से तऽ करबी कर छी बौआ अपन एकटा बाड़ी छै ओकरा मे तऽ कनिक मनिक लगैबो करै छी एहन नहि छै कि नहि लगबै छियै लेकिन जाने छियै अभी ई इम्हर की होइ छै कि सब्जियो साग कनिक महंगा होइ छै न तऽ वही पीसाजी कहलखिन कि नहि हैत ने त सब् जियो साग के कनिक जे लोकल वला रहै छै सब सबटा के बेच देबै हँ हँ सबटा के बेच देब तऽ ओकरा मे कनीक ओकरो मे पाइ बन जायत आब जानबे बूढ़ारी मे छियै दूटा आदमीेये छियै तऽ कोना के जिन्दगी
आ देखू तऽ शहरमे तऽ सब सभके किनिएके खायके पड़ै छै गाँव घरमे तऽ ई छै कि चलू अपन बाड़ी क खेत क भेटाय जाइ छै
नहिस् बौआ से नहि होय से देखियौ चाउर ऊर तऽ होबे करै छै ई नहि कह सकैत छी कि चाउर ऊर नहि होइत छै चाउर और गेहूँ के कोनो दिक्कत नहि अछि लेकिन जानै छियै सब्जी साग तेल पानि सबटा के तऽ एतो खरीदेके पड़ैत छै आब गामो घर मे उ बात नहि रहल बौआ कि सभटा अहाँके हँ
बताउ ततऽ अहाँ ई सरिसो तेल नहि पिराबै छियै अहाँ की
सरसो कतअ होइ छै नहि नहि सरसो ए त नहि होइ छै ने एत के ई खेत मे सरसो ओहन नहि होइ छै बौआ एतऽ सरसो के खेती नहि नीक होइ छै
अच्छा अच्छा अच्छा
चाउर अ गेहूँम यही सबके छै कनिक दाल ई सब होइ छै हँ ओहन
तेल मसाला भी किने के खाय पड़ै छै
टा सभटा एकटा चाउर और गेहुँमे के कनिक नीक रहैत छै आ राहर छै आ नहि तऽ देखियौ तऽ सभटा खरीदिएके खाइ छियै आब कतय भेटै छै ओ सब आब नै ओ बात रहलै गामो मे ह
बताउ तऽ
हँ पहिले उसभ रहै छलैया कि कतहु से एम एम इ कत्तौ धान रोपतै आब देखियौ खेतो सब तो कम भैल छै
हँ
पहिले पैघ पैघ खेत रहल एकदम बड़का बीघा के बीघा खेत छलैया तऽ आराम से हँ तो अ अ कनिक दूर धान रोपनी भेल छै तऽ कनिक ई होइ छै बूट होइ छै तऽ कनिक के ई की कहै छै कि अ सरसो रैंची सब कर दै छलहुँ आब देखियौ की होइ छै कि आब छोट सन खेत छै खेती करियेवला कोइ नहि छै कोइ काजे करयवला नहि छै आ बुढ़ारीमे कहियौ कि कतेक काज हमसभ करब
सही छै आर अकेला जीव कतेक काज सम्भालब अहाँ जेना पिसाजी भी तो अकेले छथिन
हँ आ जानबे करै छियै कि आइ काल्हि के बाल बुतरु के खेती में नहि मन लागे छै छै ओ सब बाहर कमाबै ल‌ए चल गेल आब देखियौ केहने हम पड़ल छीयै एतेह असगरे मे आब असगरे करै छी कनिया सब भी कतेक करतै ओसभ नया जमाना के बाल बुद छै कतहु कबो कयले नहि छै तऽ ओ सभके नहि ओरिया बैय हमरे करै के पड़ै छै सभ हँ से सँ बौआ सभ खेत हँ
ठीक छै दीदी तब फिर करब अहाँ फोन ऊन करते रहब हँ हाल समचार हँ हाल समाचार तनी दैत रहत ने तऽ नीक रहत। ठीक छै चलू गोड़ लगे छी दीदी अहाँकेँ
हँ खूब खुश रहू सुहागवती रहू पुत्रवती रहू खूब।
ठीक छै।